हेलो। हेलो।
हेलो।
हेलो हँ।
की हाल चाल बैहीन
एय राधे हाँ
राधे राधे की हाल चाल छै आरसब समाचार हेलो हेलो हेलो हेलो
हाँ बोले बोलरहियै भले फोन कर लेले हाँ सब ठीक छै तोरेसे बाते करे लए चाहे रहियौ तु कहाँ रहै छिहींन
हाँ एजिए रहै छी कहाँ रहबै कहाँ रहबै एजिए रहबै आरसब आरसब ठीक न हेलो
आइ तऽ हम ओलेके सब्जी बना रहल छियै
अच्छा
ओलके सब्जी भात बनेैबै हूँ बड़ी साठि रुपये काए दिनसे बोले रहे कैए दिन बोलब करै केवल लइग ओल हाँ हाँ हेलो हेलो
हेलो
हेलो
तनि बततियै ने कैसे बनतै सब्जीसे
आवाज आबै छो ने हेलो हेलो आवाज नहि जाइ छो
हेलो
आवाज नहि जाइ छो
कहाँ छी गे
एजेे तऽ ई एय लगै छे नेटवर्क इसू छौ नेटवर्क नहि छो लगै छो हेलो हेलो
कहाँ चलि गेलै की पता
अरे नेट्वर्क ना हो नेटवर्क
कहाँ छी गे
आँगे अथिए नहि धरै छो नेटवर्क नहि होलों
हेलो
हाँ हेलो हेलो
कहाँ चलि जाइ छै
एजे छी गे हेलो
कहाँ छै
हलो हलो हलो अभी नै लगै छै नै होयत हेतै बात अभी हलो जो
ओने नै बात करि रहल छै कहाँके चलि गेलै फोन करि कऽ कहाँ छै
हलो नै नै आवाजे नै जाइ छैय लगै छै नेटवर्क प्रॉब्लम छै
धरू तब नेल कतरै तऽ र खू
हँ ठीक छै
हेलो हेलो हेलो
झरैयबो नऽ करै छैय खाना बनाओगी ई अ
हेलो